नमस्कार
अच्छा
कहै छियै ने खाना उना खै लेने छियै
खेनाइ खा छी
खाना उना अहाँ कहै छीय ने की की खाना खैली ह
मूगंफली चावल दाल सब्जी चिनहै छियै
हँ हँ सु भ छै नहि भए तऽ खने दालि भात अचार
भात कनी आ
ठीके छै
छी इ लै छी
य तऽ बहुत नीक छै ने खाली नहि बत छै न याँभ ई मौसम कैसा छै
यहाँ तऽ मौसम बड़ी खराब छै अहाँके कैसन मौसम छियै हँ बड़ी रौदा हइ
नदा तऽ अभी ठीके छै लेकिन दुपहरमे ने बहुत ही गर्मी पड़ै छै रौदा बहुत अबै छै ने
ह ई ई इना बात छै बड़ी रौदा पड़े छै इतना रौद पड़े छै ओरा मूँह होइ कऽ करिए करि दै छी ई रौदा नहि
हू ठ कहै छै अहाँ घर बतै छी खाना पीना बनाे होै छै
हँ आबै छी ने बनाबै अहाँके आबै छी बनाबै
हू होइ छै
की की बना लेबै छी अहाँके खानामे
हम बना ले छी चावल दाल सब्जी सब्जी मे हर तरह के सब्जी बना ले छै लौका के भिंडी के झिंगनी करल आओर घिंगोरा का आओर बना लै छी परवलके का कुददीके बैगन का सभचीजके सबजी बना ल अबैछै मीट मछली भी बना लेबै छी अण्डा भी बना लै छी
नीक नीक चीज बनाबै छी तऽ अहाँके तऽ
अहाँके बनाबे आबै छि
हँ यहके तऽ आबै छी कोबी बना लेबै छी भिंडी बना लेेबै छी आलो के सब्जी बना लेबै छी दाल बना लेबै छी भात बना लेबै छी कि कोबी बना लै छी परवल बना लेबै छी आओर चिकन लेबै छी आ कथि कहै छै ने अंडा बना लेबै छी मछली बना लेबै छियै सब बना लेबै छियै आ चटनी अचार ईसभ ईसभ बना लेबै छी तऽ कहै छी ने घूमेमे कही चलै छी
ह चलै छीय अहाँके चलबी तऽ हमहूँ चलबै
जरूर चलबै तऽ हम खुद अपनेसँ कहबै त चलै छी अह आके कोनस जगह घुमय ल जायछी
हमरा तऽ सभसँ नीक जगह लागै छै कश्मीर
हं हमरो लागै छी कश्मीर गोवा मनाली केदारनाथ बद्रीनाथ ईह सब लागै छै बड़ नीक नीक लागै छै कथी आसमानमेवाला जम्प कयले छियै बंजिंग जम्पिंग
ह नमे बहुत डर लागै छै
आर देखे छी ते इतना डर लागे छी जोन कूदे छी ओराे के इतना लागे छै हम देख के डर लागै छी
हूं कि कहै छी अहाँके आओर बतै छी ने कुछ दिन पहिले बारिश भेल रहै छी
ह भेल छियैना पूरा ह के घर दुवार सब उधिया के लेले चल गेलै माटी सब एतना बारिश भेल छ अहाँके ओरी बारिश भेल छी हेलो
आओर बताबै छी न अहाँके पढ़ाइ लिखाइ सभ नीक चलै छै
हूं के तऽ पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छी अहाँके बताबैत छी पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छी
ह्म ईधरो सभ नीक रहै छै
ह्म नीक चलै छै अहाँके कोन कक्षा मे पढ़ै छी
ना हम तऽ पढ़इ छी बारहवीं कक्षा मे
आहा के तऽ बड़ा उपर कक्षा मे पढ़े छी हम तऽ नवी कक्षा मे पढ़े छी
अहाँ अहाँके किस कक्षा मे पढ़े छै
नबी कक्षा में पढ़े छी
चलियै अहाँके सभसँ नीक विषय कोनसँ लगै छै
हिन्दी लागै छी विज्ञान लागै छी जीव विज्ञान लागै छी साइंस लागै छी इएहसभ लागै छी अच्छा अच्छा अहाँकेँ बताबै छी ने कोन कोन सा सब्जेक्ट विषय अच्छा लागै छी
कहै छै कि अहाँके आवाज बहुत कम कम अबै छै
अहाँकेँ कहै छी ने कोन सब्जेक्ट अच्छा लागै छी
विषय मे हमर लागै छै हिन्दी भू भूगोल इतिहास पोलिटिकल साइंस इकनाँमिक्स येह सब लागै छी
बड़ा नीक नीक पढ़ै छियै अहाँके तऽ सब्जेक्ट चुन लै छियै कहै छिय न अहाँके मोटरसाइकिल आबैत छै चलाबे
हुं आबै छी आहाँ के आबै छी
हँ ईहो के आबय छी मोटरसइकिल चलाबे
चल छी तै हक बकी आी बटे खान चलै छी यहाँ आ क चलबै त हमू चलबै
लेकिन अभी मोटरसाइकिल नहि छियै ई साइकिल छियै ई चलै छैै ई साइकिल पर बैठ क
हूं चलै छी आहा के देख
काहेकि कथी कहै छै ने तेल उल ले पैसा न छियै ओहिसँ या तऽ दुर्ले अहाँके हाँक लेबै छी या तऽ हम हाँक लेबै छी ठीक छै
हू ठीक छै
वएह आधा आधा दूर हाकै तऽ बुझेबे ने करतै ज्यादा दूर
आब चाही ना मतलब अहाँके आम के सीजन चल रहै छै तऽ आम उम खा ले छी
ह इहाँ तऽ आम उम खैले छै अहाँके आम उम खैले छियै
हुं हम तऽ खूब आम खै छियै
ह कोन कोन अहाँ के अच्छा लागै छै अहाँके
ओमहर बहुत नीक लागैत छै डालमा बीजु मालदाह किष्णभोग जारदा
बाह त तऽ बड़ा नीक निकाल खाइ छियै
ह्म अहाँके सभसँ नीक कोनसा लगै छै
यहँ के तऽ लागै छै दालमा किष्णभोग जारदा अच्छ लगै छैके नहि
हू
सुनयमे आबै छी कि अहाँके आमके बगीचा छी
ह्म बगीचा छियै
कोन कोन सा आम कोन कोन सा आम लगैले छी
हम तऽ लगै छी यैह मालदह लगै छी जरदा लगा लेबै किसी भी किष्णभोग लगैले छियै मालदेव लगैले छी इसे सब लगैले छी
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक आम लगैले छियै
ह अहाँ त लगैले छियै अहाँके लगैले छियै आम उम के पौधा
हँ लगै पौधा लग छियै लीची लगे छियै आरो फल फूल इहे सब लगैले छियै
ओ भाय
अहाँक‌‌ कहै छै लगने छियै
हम बताबै छी न आम लिची कटहल सेब आम अमरूद लगै ले छी सजन केेला लगेले छी निंबो लगैले छी तुथ लगैले छी गुलर भिलर लगैले छी
एहि तऽ बरा नीक नीक लगैले छियै
हू और बतै छी ने अहाँके फूलमे कोन कोनसा फूल रोपले छी
यहाँके तऽ लागै छियै फूल मिरिन्दाके फूल अड़हुलके फूल अ इहेसभ लागै छै गुलाबके फूल
हमरा तऽ बहुत नीक लागै छै गो अथी के लगै छै गुलाब के लगै छी गेंदा के लगै छी कनेर के लगै छि चम्पा फूल लगै छियै और लगै छि नाग पञ्चमी के लगै छि सूरजमुखी क लागै छि गेंन्दाके लगै छी इहेसब काफी नीक लगै छि
अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक फूल लागै छियै ना
हू
आओर हइ कथि कहै छी ने अहाँके रोटी बनाय अबै छी गोल
दस्ती न बनाै फर गोल ना होकै छै टेढ़ा मेढ़ा हो जाय छै जल जाय छै हमरा से
हँ ई तऽ बात छियै हम रोस
फ लाचचा करै से बना देबे छियै ही क्य कर लेकिन बॉल बनब नहि पड़ै छै
चले आओर बतै ने अहाँके खेती बाड़ी करै छी
हँ यहाँ तऽ खेती बाड़ी करै छीयै खेती बाड़ी ठीक
हू हम भी बहुत खेती बाड़ी करै छी
थ
दस कटा छिय यहाँके आवाज बहुत कम अबै छै
अछी लगलै सेऽ गपशप करबै
अच्छा